हेलो हां हेलो। नमस्कार, सब ठीक छैय।
सब ठीक छैय मित्र।
सुनाओ
बिलकुल मित्र आय हम भारतक प्रमुख पर्वत श्रृंखला विषयमे विस्तारस गप्प करब कारण भारत पर्वत सब केवल प्राकृतिक सौन्दर्य प्राकृतिक नाहि बल्कि देशक जलवायु, नदी, कृषि, वन, खनिज, पर्यटन सुरक्षा आ सामूहिक जीवन प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि।
अहाँ सही कहै छी कारण भारत मे हिमालय, अरावली, बिन्धय, सतपूडा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट नलगिरी काराकोर आ अन्य अनेक प छथी जाहे अपन अपन विशेषता महत्व अछि।
बिल्कुल मित्र भारतक सबसँ महत्वपूर्ण पर्ब सनी हिमालय मालल जाइत अछि, कारण ई उत्तर देशमे विशाल प्राकृतिक दीवार रूपमे स्थित अछि, आ भारतेक ठण्ड बायर विदेशी आक्रमण आ प्राकृतिक चुनौती सभ बहुत हद धरि सुरक्षा प्रदान करैत अछि।
हिमालय विश्वक सबसे उच्च पर्वत प्रणयम प्रणाली मे से एक अछि, आ एकर उच्च उच्च हिमा हिमाचछदित शिखर विशाल हिफनत, गहिर घाटी, सुन्दर झील, आग घना जंगल सम्पूर्ण विश्व लोक सबके आकर्षित करैत अछि।
बिलकुल मित्र हिमालय से ग्ंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिन्धु, अनेक प्रकारक महत्वपूर्ण नदी सब निकलैत छथि। थी, जाहि कारण करोड़ो लोकक पीबक पानि, खेती लेल सिंचाई, आ विभिन्न प्रकारक आर्थिक गतिविधिक आधार प्राप्त होइत अछि।
हिमालय में जमां बर्फ धीरे -धीरे पिघलैत रहैत अछि। जहि से बस भरि नदी सबमे जल उपलब्ध रहैत अछि। आ देशक अधिकांश भाग मे कृषि सफलता पूर्वक होइत अछि।
बिल्कुल मित्र भारतक पश्चिम भागमे स्थित अरावली पर्वत शेरनी विश्वक सबसे प्राचीन पर्वत शेरणी मे से एक मानल जाइत अछि। आ एकर ऐतिहासिक भौगोलिक आ पर्यावरणक महत्व बहुत अधिक अछि।
अरावली पर्वत राजस्थान आसपासक क्षेत्र में मरुभूमि विस्तार रोकबा मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि। आ अनेक प्रकारक वनस्पति, वन्यजीव अ खनिज सम्पादक स्रोत सेहो अछि।
बिलकुल, मित्र बिन्द पर्वत श्रेणी उत्तर उत्तर भारत आओर दक्षिण भारतक बीच प्राकृतिक विभाजन देखल रूपमे देखल जाइत अछि। एकर आसपासक क्षेत्र कृषि वन सम्पदा आ खनिज संसाधन लेल प्रसिद्ध अछि।
तत्पूरा पर्वत श्रेणी विनधायक दक्षिण मे स्थित अछि। आ ए क्षेत्र में घना जंगल वन्यजीव अभयारण्य नदी उदगम स्थल आ प्राकृतिक सम्पदा पर्याप्त मात्रा मे भेटैत अछि।
बिलकुल मित्र भारत तक प्राकृतिक पर्वत श्रेणी देशक सबसँ समृद्ध विविधता क्षेत्र में से एक अछि। तऽ हजारो प्रकारक वनस्पति, जीव जन्तु आ दुर्लभ प्रजाति सुरक्षित छथि।
पश्चिमी घाट अरब सागरक समान्तर चलैत अछि। अ दक्षिण भारतक वर्षा जलवायु अ नदी सबक निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि।
बिल्कुल मित्र पूर्वी घाट, पश्चिम घाटक अपेक्षा कम उच्च अछि मुकर एकर पर्यावरण कृषि आ प्राकृतिक महत्व सेहो बहुत अधिक अछि आ अनेक नदी यह प्रवतिक काटे समुद्र धरि पहुँचइत अछि।
नीलगिरि पर्वत दक्षिण भारत मे पश्चिमी घाट आ पूर्वी घाट के जोड़त अछि। आ ई क्षेत्र अपन सुन्दर पहाड़ चाय बगान ठण्ड मौसम आ पर्यटन लेल प्रसिद्ध अछि।
बिल्कुल मित्र काराकोरम पर्वत श्रेणी भारतक उत्तरी भारतमे स्थित अछि, आ एहि क्षेत्रमे अनेक विशाल हिमनन आ अत्यन्त उच्च पर्वत शिखर पायल जाइत अछि।
बिलकुल, सब बरसात ले आब लय बादल के रोकैत छथि। जाहि से एक भाग पे पर्याप्त वर्षा होइत अछि आ खेती जंगल आ जल स्रोत सुरक्षित रहैत अछि।
बिल्कुल मित्र, पर्वत सब। प्राकृतिक जल भंडारक रूप में कार्य करैत छथि कारण बर्फ आ वर्षाक जल धीरे धीरे नदी सबके जीवन प्रदान करैत छथि।
भारतक अधिकांश प्रमुख नदी सबहक उद्गम पर्वतीय क्षेत्र मे होएत अछि। जाहि सं पूरा देशक जल व्यवस्था सुचारू रूप से चलैत अछि।
बिल्कुल मित्र, पर्वत क्षेत्रक अनेक प्रकारक औषधि वनस्पति पाओल जाइत अछि जाहिसँ उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा आ आधुनिक औषधि निर्माण कयल जाइत अछि।
पर्वत क्षेत्रक जंगल वातावरण के स्वच्छ बनाबैत अछि। ऑक्सिजन प्रभाव प्रदान करैत अछि। कार्बन डाइऑकसइड अवशोषित करैत अछि आ जलवायु सन्तुलित करैत अछि।
बिल्कुल मित्र भारतक पर्वत क्षेत्र पर्यटनक दृष्टि सं महत्वपूर्ण छथि कारण देश विदेशक लाखो पर्यटक प्राकृतिक सौन्दर्य देखबाक लेल प्रत्येक वर्ष यहीं आबैत छथि।
बिलकुल पर्वत क्षेत्रमे ट्रैकिंग पर्वतारोहण प्राकृतिक भ्रमण अ धार्मिक यात्रा स्की पर्यटक आ साहसिक खेल माध्यम से स्थानीय लोक के रोजगार अवसर सेहो प्राप्त होइत अछि।
बिल्कुल मित्र, पर्वतक क्षेत्र देशक सीमा सुरक्षा लेल सेहो महत्वपूर्ण छथि कारण उत्तर दिशामे स्थित विशाल पर्वत प्राकृतिक सुरक्षा कवचक रूपमे कार्य करैत छथि।
यदि पर्वत क्षेत्र मे जंगल कटाई प्रदूषण आ प्राकृतिक संसाधनक अत्यधिक दोहन होइत रहै तऽ पर्यावरण, नदी, जलवायु आ मानव जीवन सं प्रभावित भय सकैत अछि।
बिलकुल मित्र, एहि कारण भारत प्रमुख पर्वत श्रेणी संरक्षण, वृक्षारोपण, पर्यावरण रक्षा आ प्राकृतिक सम्पदा संन्तुलित उपयोग हम सभके साझा जानकारी अछि।
बिलकुल। भारतक प्रमुख पर्वत श्रेणी सब केवल प्राकृतिक सौन्दर्यक प्रतीक नहि छथि। बल्कि देशक जलवायु वर्षा, नदी, कृषि, वन संपदा, खनिज, पर्यटन जल संरक्षण आ राष्ट्र सुरक्षा दृष्टि सं सेहो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभावै छथि। जाहि कारणे एकर अध्ययन प्रत्येक विद्यार्थी लेल आवश्यक मानल जाइत अछि।
बिलकुल मित्र। हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तर भारतमे विशाल प्राकृतिक दीवार रूपमे अवस्थित अछि आ ई मध्य एशिया आय वला अत्यन्त ठंड आ शुष्क हवा सभ रोकिये, भारत जलवायु संन्तुलित राखबे महत्वपूर्ण योगदान दैत अछि।
यदि हिमालय नहि रहे तऽ भारतक अधिकांश भाग अत्यंत शांत आ खेती लेल अनुपयुक्त भय सकैत अछि। मुदा एही पर्वत श्रेणीक कारण मानसून पवन भारत मे पर्याप्त वर्षा करबा मे सफल होइत अछि।
बिल्कु मित्र हिायालय मे स्थित विशाल हिमन्न्द आ बर्फक भंडार गर्मीक ऋतुमे धीरे धीरे पिघलत अछि जहिंसँ गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र सिन्धु आ अनेक नदीसभ वर्षा भरि जलमे प्रभाव बनल रहल अछि।
बिलकुल यही नदी सब जल से लाखो ह्टेयर कृषि भूमि श्चित होइत अछि पीबाक पानी उपलब्ध होइत अछि। उद्योग चलैत छी आ जल विद्युत उत्पादनक माध्यम से बिजली सेहो तैयार कयल जाइत अछि।
बिल्कु मित्र अरावल पर्वत श्रेणी राजस्थानक मरुभूमि क्षेत्र मे हरियाली बनावैत रखबक सहयग करैत अछि मरुभूमिक विस्तारस नियत्र कार्यमे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि।
अरावली क्षेत्र में ताँबा संगमरमर ग्रेनाइट चूना पत्थल आ अन्य खनिज पर्याप्त मात्रा मे भेठैत अछि। जाहि से उद्योग आ निर्माण कदी की आवश्यक कच्चा माल प्राप्त होइत अछि।
बिलकुल मित्र बिंध्यआसन पुरा पर श्रेणी भारतक मध्य भागमे स्थित अछि आ एहि जंगल घना जंगल उपजाओ भूमि वन्यजीव अभयारण आ प्राकृतिक संसाधन भरमार अछि।
मध्य भारतक अनेक महत्वपूर्ण नदी सब जेका नदी नर्मदा आ ताप्ती एहि पर्वतीय क्षेत्र से जुड़ल छथि। आइ नदी सब आस-पास तक राज्य सबमे कृषि आ जल आपूर्तिके महत्वपूर्ण स्रोत छथि।
बिल्कुल मित्र पश्चिम घाटपर्वत जे श्रेणी जैव विविधता दृष्टि सभसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध अछि कारण एतेय हजारो प्रकारक दुर्लभ वनस्पति पक्षी स्तनधारी जीव सर्प सिर्फ आ औषधी पौ पौधा सुरक्षित रूपसे पाओल जाइत अछि।
पश्चिमी घाटमे अधिक वर्षा होइत अछि। जाहि से दक्षिण भारतक अनेक नदी सब निरंतर बहैत रहैत छथि। आ खेती पिवाक पानी आ उद्योग लेल पर्याप्त जल उपलब्ध होइत अछि।
बिल्कुल मित्र पूर्वी घटपर्वत श्रेणी विभिन्न स्थान पर टल फूटल रूप मे फैल अछि मुद्दा एक एकर जंगल वन्यजीव खनिज आ प्राकृतिक संपदा सेहो देश लेल अत्यन्त उपयोगी अछि।
नीलगिरी पर्वत अपन मनमोहक प्राकृतिक सौन्दर्य ठण्ड जलवायु चायबगान कॉफी खेती आ पर्यटक स्थल सब लेल सम्पूर्ण भारत मे प्रसिद्ध अछि आ प्रत्येक वर्ष लाखो पर्यटक एते घूमै आबै छथि।
बिल्कुल मित्र पर्वत क्षेत्रमे उत्पन्न होने वाला औषधीय पौधा सभ उपयोग आयुर्वेद होम्योपैथी य आधुनिक चिकित्सा प्रणालीमे विभिन्न प्रकारक दबा तैयार करब जाइत अछि।
पर्वत क्षेत्रक जंगल बर्षा के जल के रोकी के धीरे धीरे जमीन मे समावैत अछि जहि से भू-जल स्तर बनल रहैत अछि आर नदी सब सेहो निरंतर जल प्रवाह धा जारी रहैत अछि।
बिल्कुल मित्र यदि पर्वक क्षेत्रक जंगल नष्ट भर जायऽ माटिक कटाव बढ़त भू-स्खलन घटनामे वृद्धि होइत नदी सबमे गाद जमा होइत आ पर्यावरण सन्तुलन बढ़ाबी सकैत अछि।
पर्वत क्षेत्र अनेक प्रकारक वन्यजीवक प्राकृतिक आवास छथि। जे जंगलक संरक्षण करब केवल जीव-जन्तु नहि बल्कि सम्पूर्ण परिस्थिति के तंत्रक रक्षा करबाक समान अछि।
बिल्कुल मित्र भारतक पर्वत क्षेत्रमे धार्मिक दृष्टिसंग सेहो अत्यंत महत्वपूर्ण अछि कारण अनेक- प्रसिद्ध मन्दिर तीर्थस्थान मठ आ धार्मिक केन्द्र हिमालय आ अन्य पर्वतीय क्षेत्रमे स्थित। छथि।
चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, अनेक अन्य धार्मिक यात्रा मे प्रत्येक बस लाखो श्रद्धालु पर्वतीय क्षेत्रमे जाइत छथि। जाहि से स्थानीय अर्थव्यवस्था के सेहो लाभ होइत अछि।
बिल्कुल मित्र पर्वत क्षेत्र मे पर्यटन होटल। परिवहन हस्तशिल्प, कृषि आ स्थानीय व्यापार माध्यम से हजारो परिवार अपन जीविका चलबैत। छथि आ क्षेत्रक आर्थिक विकासमे योगदान दैत छथि।
भारत सरकार आ विभिन्न राज्य सरकार पर्वतीय क्षेत्रक संरक्षण, सड़क निर्माण- पर्यटन विकास पर्यावरण सुरक्षा आ स्थानीय लोक जीवन स्तर सुधारबाक लेल अनेक योजना संचालित करै छथि।
बिल्कुल मित्र पर्वक क्षेत्रक प्राकृतिक सम्पदा उपयोग सोचि समझ कऽ करब आवश्यक अछि ताकि विकास आ पर्यावरण संरक्षण दूनू बीच सन्तुलन बनायब रहै।
प्रत्येक नागरिक के पर्वतीय क्षेत्र मे भ्रमण करैत समय स्वच्छता राखै। प्लास्टिक नहि फेके, जंगल के नुकसान नहि पहुँचाबए, प्राकृतिक सम्मान करबाक आदत आबैक चाहि।
बिल्कुल मित्र आइ चर्चा हमर स्पष्ट बुझा गेल जे भारतक पर्वक परणु शृंखला देशक प्राकृतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक धार्मिक, पर्यावरण असमरि दृष्टि से अत्यन्त महत्व पुन्य छथि या हुनकर योगदान अमूल्य अछि।
हमरा सेहो ई विश्वास अछि जे यदि हम सब मिले के बालक परर्बत, जंगल, नदी आ प्रतिक संपदाक संरक्षण करब तऽ भविष्य्यक पीढ़ि सेहो एहि अमूल्य धरोहरक लाभ उठाय सकत आ देश सदिखन समृद्ध सुरक्षित आरियर बनल रहत
बिल्कुल मित्र भारतक प्रमुख श्रृंखला महत्व केवल भूगोलक अध्ययन धरि सीमित नहि अति बल्कि ई देशक आर्थिक व्यवस्था- प्राकृतिक संपदा जल संरक्षण पर्यावरण संतुलन पर्यटन कृषि- संस्कृति आओ राष्ट्रीय सुधारक आधारपर मानल जाइत अछि।
भारत मे पर्वत क्षेत्र प्रकृतिक जलाशय रूपमे कार्य करैत अछि। कारण बदशा आ हिमपाातक जल पर्वत मे संग्रहित भएय धीरे -धीरे नदी सबमे- पहुँचैत रहैत अछि जाहि से बस भरी जलक उपलब्धता बनल रहैत अछि।
बिल्कुल मित्र पर्वत सब बातलक रोकैत छथि। जहि सँ एक दिशा मे पर्याप्त वर्षा होइत अछि आ खेती जंगल नदी आ- झील सबके पर्याप्त जल प्राप्त होइत अछि जे सम्पूर्ण जीवन चक्र- लेल आवश्यक अछि।
पर्वत क्षेत्रक जंगल वातावरण में ऑक्सीजनक मात्रा बढ़बैत अछि। कार्बन डायऑक्सइड अवशोषित करैत अछि आ पृथ्विक तापमान संतुलित रख तबे मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि।
बिल्कुल मित्र भारतक पर्वत क्षेत्र मे पैन देवदार चीड़ ओकर बाँस साल ओ- अनेक प्रकारक औषधीय वन वनस्पति प्राकृतिक रूप से उगैत अछि जहिं से आर्थिक आ चिकित- जे महत्व बहुत अधिक अछि।
हिमालय पश्चिमी घाट जेका पर्वतीय क्षेत्र अनेक दुर्लभ- जीव जन्तु पक्षी आ वनस्पतिक प्रकतिक आवास छथि। जही से भारत जे विविधता के दृष्टि से विश्व के प्रमुख देश सब मे गिनल जाइत अछि।
बिल्कुल मित्र पर्वत क्षेत्र मे भेटल औषधिय एक जड़ी बूटीक उपयोग प्राचीन कालस आधुनिक चिकित्सा प्रणालीमे होइत अछि।